कहु ह कनिया हेलो
हँ ठीक छी ठीक छी
हँ हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ खाना सब खेलो
हँ खेलो
की सब खेलौं हन
अहाँ की खेलो
हम तऽ खेलो हन कढ़ी बनेने छलो हन परोड़ आलू सब्जी कठहर के आठी के सब्जी बनेलों हन बात म कदीमा देने छै छलियै हन आ घेरा बुझलो ओहा सब बनेलो हन अहाँ की सब खेलो हन
हम खेलो सब्जी भिण्डी आलू अदौड़ी के सब्जी भात दाइल
अच्छा हँ अदौरी तऽ बड़ स्वादगर रहे छै खाय म
ओर सब
हँ अदौरी तऽ बड़ सु्वदगर लागै हेत ने खाय म
हँ बड़ टस्टी बनलै हँ
बड़ टेस्टी हींग हेलो अच्छा अहाँ सभके अहाँ सभके जमाना मे। अहाँ सभके जमाना मे बियाह भेल छले तऽ बरियाती के कि सभ खाना देने छले
हँ भिडी बरियातीके प्रसिद्ध होई छलै।
भिन्डी प्रसिद्ध हय छलै। दऽ चे मी
अरनो बरिआ के ह कहियौ
ह अहाँ सभके जे बिआह भेल छलए तऽ बरआ के कि सभ खाना दै छले खाय लए आ
हेलो।
ह हेलो कहलहु अहाँ सभके जे बियाह भेल छलै तऽ कि सभ बरियातीक के खाना दै छल देखाय लए पुरनका जमाना मे
ह ह
अच भाजू दिक बाद
कहियौ ने हँ पुराना जा जमाना छलै हमर सभ बियाह मे। बरि आदीक के भिंडी छलै परोड़ पड़ल छलै। तिलकोर पड़ै छलै।
ह पहिल के जमाना नीक छलै। परोड़ यहे अचार पाँच रंग कऽ अचार सभ
छलै बड़ बड़ी पड़ै।
बरियाती सभके पड़ै छलै हन।
ह
आ दुरांगमन अहाँ सभके बेटी सभ के गेऽ बरद सऽ गेल छलियै। कि अथी से गेलियै कार सऽ।
एखन कि करै छी अहाँ
अखन हम बैसल छी खाना सभ बना कऽ।
एखन कि करै छी बैसल छी कि खान कि करै छीॽ
बैसल छी हम तऽ अहीसँ कहलहुँ कनी गऽ कऽ ले छी बैसल छथिन तऽ।
आ पूजा पाठ भऽ गेल।
जमाना मे कथीसँ अहाँ सभके दूरांगमन भेजले से कोन गाड़ी से गेलियै। टायर गाड़ी से गेल छलियै कि महफा से।
बहुतो चीज देखै छलियै हम जे अपना जमाना मे।
कि सभ करै छलियै अपना जमाना मे।
आबो जमाना कहा छै।
हेलो हमसभ तऽ फूल लोढ़ै लए जाई छलियै। एते बाढ़ि आबि जा गेल रहै कि हमरा मौश्रामणी मे जे हम। भीज भीज कऽ जइयै भीज भीज कऽ आबिये त अथी तीन बजे भोरे उइठ के जाय छलियै आ तीन पाँच बजे गाम पर आबै छलियै, तऽ भैरस स गाना गाबैत रहइत छलियै फेर गाना गेइते सभ पानि मे आबैत रहियै। दुईब बाँस कऽ पत्ता तोड़ते आबै छथिन।
मधुश्रावणी मे वऽ जमाना मे कि सभ होई छलै।
हमरो जमाना मे इएह हय छलै जे जाई जुई गेलहु सभ संगी सभ कनि घूमय फिरे लए फूल पत्ती तोड़लहु ओ अथी पर मंदिर पर मे सभ करिया झुमैर खेलहु केयो पाथर लऽ क सब गोटे गोट रस जे लोक खेलाइ छले से सब खेलाइ छलहुं सब संगी मिल क हम बाढ़ि रहैय आ हम सभ जाइ छलियै फूल लोढय लए त माछे मारि लै छलियै भैर खोछि क कहे छलिये माछ बड नीक लागेय माछ बड नीक लागेय त माछे मारि लै छलियै कहलियै देखियै रंग बिरंगक मांछ
हेलै छलौं
हँ अहाँ हेल हेल कऽ हमसभ फूल तोड़य लए जाइ छलहुँं। आ माँ सब ता नहि जो नहि जो डूबि जेबे डूबि जेबे आबक बच्चा सब से करे छै एते माय बाप सब फूल पत्ती आनि देय छै तोड़ के आ ओ अपन घर में फूल लोढी लेलक भ गेल नहि केओ गीत गाबै छथिन नहि केओ किछु विध व्यवहार करै छथिन हमरा सब से पहिलका जमाना हमुं सब आब भरि रास्ता गीते गाबे जाय छलियै फूल लोढय ले जाय छै छलिये त
हत बारह मासा गबेत हयब छओ मासा‌ सोहर ओहो अथी भगवानक गीत
हँ उएह सब महादेव सबके गीत सब अपन गेलौं मन्दिर पर सब संगी सब बैस क
हँ
आम एखन तऽ माछ बड्ड भेटैत हैत अहाँ सभके से इचना कबय मांछ सब बड ओय पोखैड़ में अखन हैत म मन्दिरवला पोखरि में
मन्दिर
हेलो
हँ हँ कहियौ
हाँ कहलोअ एखन त मंदिर बला पोखरि मे अहाँके रंग बिरंग के माछ रहैत हैत
आओर सब बढ़िआँ आब एखन सुतब आब की करब एखन
घ होै त
आओर भ गेल
हेलो।
हँ अ
हँ पाबैन कहिया सोमवारी कहिया छी
सोमवारी हैत बीस तारीख से संक्रैत वाली के आ पूर्णिमा बाली छै, तीन तारीख के
हँ अ अच्छा हम त पूर्णिमा सँ करय छी, हमर बुच्ची सब संक्रान्ति से करैया
पूर्णिमा सँ करब त तीन तारीख सँ करब
हाँ हम पूर्णिमे सँ करब अहाँ कहिया सँ करैत छी
हम एकेटा करैत छी बिचला
अच्छा भादवक रवि कहिआसँ हेतैय
शुरू हैत सत्रह तारीख से सेपटेम्बर अगस्ते से
सत्ररह अगस्तसँ अच्छा हमरा त सोमवारियो होयत भादव के रैबो फेर शुरू भ जाइत हँ अच्छा आ जितिया पाबनि ओत दिन रहिय ओहि दिन से।
कतहु घुमय लए नहि गेलों
नै गेलोअ घुमै लऽ कत जैब। अहाँ कऽ भैय आए गेल ह सिलेंडर लऽ कऽ
अखैन नाश्ते भेलै हँ।
अहाँ कऽ भैय गेल न सिलेंडर लऽ कऽ कहलीए लनै चलू कनि हमहूँ घुम फिर लै छी। जे दीदी लग में जेबैय नै लऽ गेलैयत।
हँ
अच्छा -
हँ अखने विदा भऽ गेलैथ हन
अच्छा
जितिया पाबैन कऽ कतै दिन यऽ चौरचन पाबैन कऽ
चौरचन पाबैन कऽ बहुत दिन यऽ चौदह सेपटम्बर कऽ लागैय हैत
दु महीना यऽ चौड़चन कऽ
पहिले जन्माष्टमी पाबैन होइ छै की पहिले चौरचन।
पहिले भगवान कऽ जन्म हैत चाइर तारीख सेप्टेम्बर कऽ
हँ तखन हैइ छै चौरचन पाबैन हँ। हँ पुरुकिया तुरुकिया किया तऽ पाबैन सभ आबै तऽ तऽ पाबैने तिहार में लोक खाइ यऽ न रंग बिरंग केँ चीज सब।
लगचा गेल।
हँ जहठिम बच्चा सब कऽ मोन लागाल रहय चौड़चन पाबैन कहिया हैत कहिया हैत टिकड़ी पुरुकिया निमकिन। अनरसा से खैब अखने स पूछै यऽ मम्मी कहिया पाबैन छियै तऽ तैय दुआरे अहाँ स पुछलौ हन जे पूछै छियैन कहिया हेतै पाबैन ताबैन स
हँऽ
हऽ न तऽ खैनाइ की सब खेर बनेलौ हेन अहाँ
हम तऽ खेनाइ बनेलौ दाइल भात सब्जी भिण्डी आलू अदौड़ी कऽ ओइमें सेेरसो पीस कऽ देलियै हँ लहसुन
और बर बनलै सुन्दर बनलै
बर गेलैथ खैनाइ पिनाइ खै कऽ
हँ कहु
अहाँ कऽ दुल्हा गेलेथ खेनाइ पिनाइ खा कऽ
पूछैत छी अहाँ कऽ दुल्हा गेलेथ खेनाइ पिनाइ खा कऽ कि घरे पर छैथ
की पूछै छी पूछू न जे पूछै कऽ यऽ से
हँ हँसियौ नै ता नै गड़बड़ा जैत
गड़बड़ा।
हमहूँ अबैत छी तीस तारीख के आय कऽ पूर्णिमाबमे अठाइसँ तारीख के
अच्छा गुरुके पूजा करे लए आयब
गुरके दर्शन कर लऽ
अच्छा तऽ गुरु पूर्णिमा मे कि सभ होई छै
हमर गुरु ठीक छथिन
हँ अहाँकेँ गुरु तऽ ठीक छथि लेकिन गुरु पूर्णिमामे कि सभ होई छै गुरु कऽ हा
अहाँकेँ माँ ठीक छथि
अहाँकेँ मे ठीक हँ हमर माँ तऽ ठीक च कहलहुँ जे गुरु पूर्णिमा मे कि सभ होई छै
गुरु पूर्णिमा छियै उनतीसँ तारीख के
अच्छा नहि गुरु पूर्णिमामे तऽ कहलहु इएह होई छै ने गुरु के पूजा भेल गुरु महाराज के लोक चरनामी धोई कऽ औठा पयर पिलथि गुरु के ह
सब्जी नहि बनेलहुँ आई
अरिकाञ्चन के सब्जी नहि बनेलहु आई मछली छोटकि बनने छलहु तऽ खेलियै तऽ गैस तैस बनि गेल पेटमे तऽ कहलियै कि खायब हँ तऽ कहलियै अहाँ काञ्चलके पता लेबै
आ।
अहाँ लेबैर कञ्चन के पत्ता
ह ह
चक्का बनेलियै बड़ सुन्दर भेलनै बच्चा सभ कहलकै जे मम्मी बट नीक छौ तऽ नै कचरोवला बना ले तऽ कनि हँ कनि कचरियोवला बच्चा सभके बना देलियै आ अपना सभ लऽ चक्का वला जे होई छै से बनेल ह लोड़ी हेब लो कऽ बनेलियै हन ह सरकारी से बड अभाव भऽ गेलै ने पानि बुनी सभ भऽ गेलै लै तऽ कहलियै कनि बिरियो के तरकारी कहै छै बच्चा सभ बना ले आलू नहि नीक लागै छै चोखा खाई मे डेली के डेली तऽ
हँ त सब्जी सभ बड़ महग छै ने तऽ ऐरकंचने ने खायब।
हँ नै अरकञ्चने सभ खाई छियै कि करबै धिय पुता सभ किछु बना दै छियै हॅं।
ओर कहू।
हम तऽ जाई छलियै अपना जमानामे बड़ साग तोड़य लेल। ह एखन नहि आयब। अखन नहि आयब, आयब कनि दिनका बाद।
अच्छा।
ह ह साग तोड़ै लए अहाँ सभ जाई छलियै अपन जमानामऽ।
खूब साग तोड़ै छलियैह बथुआ साग खेसारी साग। सरिसोक साग सभ खुब छलियै, कते लोक के बाटे छलियै साग आनि कऽ।
ह अच्छा।
हॅं बनबै छलियै बीड़िया बनाबै छलियै तब
ह हँ हमहुँ सब जाइ छी छलियै सभ संगी मिलकऽ खेत मे कहै छलियै जे हे भगवान सूर्य भगवान हमरा सबके जल्दी जल्दी बड़का पथिया भरि जायत तब अहाँके एक मु्ठी जाय कलामे दऽ देब सब धिय पुता तो तऽ बथुआ साग तोड़ि लै छलियै आ एक मुट्ठी भरि जाइ छलियै पथिआ तऽ सूर्य भगवान के पर खबैके मे गोर लगि कऽ राखि दै छलियै हँ।
हम सभ कोकरो दै नय छलियै भगवान के नय दै छलिय लोक के बांटय छलियै हें।
ह लोकोे कतऽ लोक के तऽ हमर माँ सब बड दय जिनका सबक बेटी नय रहै छलनि तिनका सभके बड्ड दै छलियनि हम हमसभ कहै सभ जगह अपने माय के खुएबीन तऽ हमसभ कहैयै नय नय काकी अहूँ सबके देब की। आ एक दिन मां आनियै तऽ कहय ओकरा दही एक दिन ओकरा दहीन सभ गो लऽ लऽ के द आबै छलियै। खेसारीक साग कहियो तोड़े छलिये तऽ दै छलियनि हन बिड़िया बनबे छलियै। हमसभ जाइ छलियै तऽ एक मु्ट्ठीक धनियो पत्ता तोरि लै छलियै लोक मऽसँ
बादाम के साग नय तोड़ै छलहुँ।
बदाम के साग तऽ हमस बड, ओरहा के जहन पाके छले खेत में तऽ हमस ओढ़ा सलाइ ने ने जाइ छलियै ओढ़े कऽ कऽ के खा ले छलियै हमसभ। आर रखबार सब खिहारैत रहै छलै हमरा सभके। हमसभ क चोरा चोरा क कलम मे जा जा कऽ कनिक गहुूँम कनीक खेसारी उखैड़ लीयै जुआइत आ ओढ़ा बना बना कऽ सब बच्चा खाइत रहे छलियै हँ।